हेलो, नमस्कार मित्र।
जी नमस्कार।
नमस्कार आइ अहां से भेट भ क बहुत प्रसन्नता भेल, अकबार, दूरदर्शन आ इंटरनेट पर प्रकाशित देशक समाचार पढ़लाक बाद मौन मे अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न भेल। तू सोचलु जे एहि विचार पर विस्तारस से अहां संग विचार विमर्श करियै।
हां क विचार अत्यंत उत्तम अछि। देशक समय की समाचार सब केवल जानकारी देबाक साधन नहि बल्कि समाज अर्थव्यवस्था शिक्षा विज्ञान राजनीति आ राष्ट्रीय विकाशक दिशा बुझबाक सेहो महत्वपूर्ण माध्यम अछि।
सही केहलु। हम प्रतिदिन प्रातःकाल अखबार पढ़ैत छी आ समाचार चैलेंज सेहो देखत छी कारण देशमे घटित प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना जानकारी राखनीक प्रत्येक जिम्मेदारी नागरिक कर्तव्य मानैत छी।
निश्चित रूप से जे नागरिक देशक गतिविधि से अनभिज्ञ रहत तै ओ अपन अधिकार कर्तव्य आ सामाजिक प्रति अपन उत्तरदायित्व उचित निर्वाह कदापि नहि सकत।
सही कहलो मित्र। हालक समाचार मे सरकार द्वारा आधारभूत संचरना सड़क, रेलवे, स्वस्थ्य सेवा, डिजिटल सुविधाक विस्तार पर विशेष ध्यान देल जाए रहल अछि। जाहि से सामान्य जनता के सुविधा भेटी रहत अछि।
एहन विकासात्मक कार्य देशक आर्थिक प्रगति प्रत्येक अछि मुदा एकर संग-संग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रोजगारक अवसर आ पर्यावरण संरक्षण पर सेहो सामान्य रूप से ध्यान दैब आवश्यक अछि।
सही कहलू। समाचार मे इहो देखलु जे विज्ञानिक सब नव-नव शोध कर रहल छथि आ भारत अन्तरिक चिकित्सा कृत्रिम बुद्धिमता आ आधुनिक प्रवृति क्षेत्रमे निरन्तर प्रगति कऽ रहल अछि।
वास्तव मे विज्ञान आ तकनीकी क्षेत्रक मे देशक सफलता सम्पूर्ण नागरिक लेल गौरव विषय अछि कारण एहि उपलब्ध विश्व स्तर पर भारतक सम्मान निरन्तर बढि रहल अछि।
खेल कूदक समाचार सेहो अत्यंत प्रेरणादायक होइत अछि, कारण भारतीय खिलाड़ी अपन कठिन परिश्रम आ अनुशासन बोलपर अन्तर्रष्ट्रीय प्रतिगयोगिता में देशक नाम उज्ज्वल कऽ रहत अछि।
युवा पीढ़ी उम्म जे एहन सपल खिलाड़ी सब से प्रेरणा ले मेहनत करै ते भविष्य में भारत खेलत प्रत्येक क्षेत्र में नाव इतिहास रची सकैत अछी।
समाचार में कृषि क्षेत्र विशेष सेहो महत्वपूर्ण रहैत अछी। कारण किसान सबक परिसरमक परिणाम स्वरूप संपूर्ण देशक अन्न आवश्यक पूर्ण होयत अछि।
सरकार जे किसान सबेत उचित मूल्य आधुनिक तकनीक सिचायक सुविधा आ समय पर सहायता उपलब्ध करायब। तऽ कृषि क्षेत्र ओरा सशक्त बनि सकैत अछी।
स्वस्थ सम्बंधित समाचार सब ध्यान पूर्वक पढ़बाक चाही कारण विभिन्न रोग टीकाकरण स्वच्छता और जन स्वच्छता जानकारी प्रत्येक परिवार लेल उपयोगी होइत अछि।
कोरोना महामारी के अनुभव से सम्पूर्ण देश ई सीख प्राप्त कैयले जे स्वस्थ व्यवस्था स्वच्छता आ जागरूकता समाजक सभसे पेघ शक्ति अछी।
समाचार में प्राकृतिक आपदा बाढ़ी सूख भूकम आ ऐन्य संकट सब जानकारी सेहो समय पर भेटैत अछि, जांहि से लोक सब सावधान रहि सकैत अछि।
संकट समय में देशक सेना राहत कर्मी चिकित्सा आ स्वयं सेवी संस्था सब जे सेवा करैत अछथी। स वास्तवमें अत्यन्त प्रशंसनीय आ प्रेरणादायक अछी।
शिक्षा सम्बध समाचार स विद्यार्थी सबके नव योजना छात्रवृति प्रतियोगिता परीक्षा आ उच्च शिक्षा अवसरक जानकारी सहज रूप से भेटैत अछी।
सही जानकारी प्राप्त भेला से विद्यार्थी अपन भविष्यक योजना तर ढंग से बना सकैत छथि आ सफलता के दिशा में दृढ़ता पूर्वक अग्रसर सकैत अछी।
किछु समाचार अपराध भ्रष्टाचार आ समाजिक कुरतिक विशेष में सेहो होइत अछि जाहिसँ समाजक वास्तविक स्थिति बुझबाक अवसर भेटैत अछि।
आ। एहन समाचार सब से प्रत्येक नागरिक के एही प्रेरणा देबाक चाही जे स्वयं ईमानदार बनेन कानून सम्मान करैय आ समाज में सकारात्मक परिवर्तन आनय।
सामाजिक माध्यम पर फैलल पड़तै समाचार पर तुरन्त विश्वास नहि करबाक चाही बल्कि सत्यता जाँच क मात्र सही जानकारी स्वी स्वीकीकार करबाक चाही।
बिलकुल सही कहलहु। कारण झू झूठ समाचार समाजमे भ्रम भय आ। विवाद उत्पन्न करैत अछि। जाहि देशक एकता आ सामाजिक प्रभावित सकैत अछि।
हम मानैत छी जे प्रत्येक नागरिकके प्रतिदिन विश्वसनीय स्रोतसँ देश। सख समाचार प्रभाक आदत विकसित करबाक चाही जाहिसँ ज्ञान जागरूक तऽ आ समाज निरन्तर बढ़ैत रहय।
हँ सग आइ देश समाचार पर विस्तृत चर्चा करब बहुत आनन्द भेल आशा करैत छी जे हमसब सदैव सही जानकारी प्राप्त करब राष्ट्रसँ विकासमे अपन योगदान देब आ एक जिम्मेवार जागरूक तथा आदर्श नागरिक बनी देशक गौरव बढ़बै।
काल्हि समाचार में पढ़लू जे देशक विभिन्न राज्य सब मे नव उ उद्योग कारखाना आऔर व्यापारिक परियोजना कऽ स्थापना भऽ रहल अछि। जहहिं से हजारो युवक के रोजगार अवसर प्राप्त भए रहल अछि। आ स्थानीय अर्थव्यवस्था सेहो मजबूत बनि रहल अछि।
ई समाचार वास्तवमे अत्यन्त उत्साह जनक अछि। कारण बेरोजगारी कम होइब उद्योगक विस्तार होइब आ युवा सभ आत्मनिर्भर बनत तऽ सम्पूर्ण देशक आर्थ थिक स्थिति निरन्तर सुदृढ़ होइत जायत।
समाचार मे पर्यावरण संरचना पर सेहो विशेष बल देल गेल अछि। वृक्षारोपण जल संरक्षण स्वच्छ ऊर्जाक उपयोग आ प्रदूषण कम करबाक अभियान चर्चा सुनी बहुत प्रसन्नता भेल।
ह। पर्यावरण सुरक्षित रहत त मनुष्य पशु प्षी आ सम्पूर्ण प्रकृतिक स्वस्थ रहत एहि कारण प्रत्येक नागरिक के अपन दैनिक जीवन मे पर्यावरणक रक्षा लेल सक्रिय योगदान देबाक चाही।
आइ काल्हि डिजिटल भारत अभियान कारण बैंकिंग शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सरकारी सुविधा आ अनेक महत्वपूर्ण कार्य मोबाइलन इंटरनेट माध्यम से बहुत सरल भए गेल अछि।
निःसन्देह आधुनिक तकनीक जीवन के सरल बनाउन अछि मुदा इंटरनेटक उपयोग सदैव विवेकपूर्ण सुरक्षित आ जिम्मेदारीक सङ्ग करबाक आवश्यकता अछि
समाचार मे साइबर अपराधक तक घटना सभ सेहो प्रकाशित होइत अछि तऽ अनजान व्यक्तिसँ अपन बैंक खाता ओ टी पी पासवर्ड अथवा व्यक्तिगत जानकारी साझा करब अत्यत खतरा नक बात अछि।
हँ, बिलकुल उचित कहलू, डिजिटल युग में सावधानी रखनाइ सेहो नागरिक महत्वपूर्ण कर्तव्य बनि गेल अछि, जहिसँ आर्थिक आ व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित रहि सकय।
समाचार में महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा आओर महिला सशक्तिकरण अनेक प्रेरणादायक उदाहरण प्रकाशित होइत अछि। जही से समाज मे सकारात्मक परिवर्तन देखबाक अवसर भेटैत अछि।
ज सामाजिक में महिला आ पुरुष दोनो के सम्मान अवसर सम्मान आ अधिकार भटेत ते देशक स्वर्गीयनु विकास अवश्य सम्भव सकत।
सैनिक सब साहस- अनुशासन आ राष्ट्र प्रति समर्पण सम्बन्धित समाचार पढ़ी प्रत्येक भारती हृदय गर्व से भरि जाइत अछि।
वास्तव में। हमर सेना सीम के रक्षा करैत, दिन -राति कठिन परिस्थिति मे सेवा करैत छथि। तऽ प्रत्येक नागरिक के हुनकर सम्मान करबाक राष्ट्रीय हिते के सर्वोपरि मानबाक चाही।
समाचार में संस्कृत कार्यक्रम संहिता आयोजन संगङगीत कला, आ लोक परम्पराक संरक्षण नव समाचार सेहो प्रकाशित होइत अछि। जाहि से अपन संस्कृति प्रति सम्मान बढ़ैत अछि।
अपन भाषा संस्कृति परम्परा आ सभ्यता के संरक्षण प्रत्येक पीढ़ीक के उत्तर दायित्व अछि। कारण एहि सबक राष्ट्र वास्तविक पहचान बनि रहल अछि।
देशक आर्थिक बजट अ कर व्यवस्था आ विकास योजना समाचार सजाल। स नागरिक अपन आर्थिक निर्णय अधिक सोची विचार कर सकैत अछि।
हँ एहि प्रकारक जानकारी व्यापार, रोजगार शिक्षा आ भविष्यक योजना। बनाय मे बहुत सहायक सिद्ध होइत अछि।
समाचार केवल घटना सुनायब लेल नहि होइत अछि। बल्कि ओ सामाजिक शिक्षा, जागरूकता, जिम्मेदार और दूरदर्शनीय बनेयबाक महत्वपूर्ण मध्यम सेहो अछि।
हम सबके विश्वसनीय समाचार श्रोता क उपयोग करबाक चाही आ अफवाह, झूठ, प्रचर आ भ्रामक जानकारी से सदैव दूर रहबाक प्रयास करक चाही।
सही जानकारी प्राप्त करना नागरिक अपन परिवार समाज और राष्ट्र हित में उचित निर्णय ले सकैत अछि, जाहि से देशक लोक तांत्रिक सेवा मजबूत बनैत अछि।
देशक उन्नति केवल सर कारक प्रयास सऽ सम्भव नहि अछि। बल्कि प्रत्येक नागरिकक ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन आ कर्तव्य निष्ठा सं राष्ट्र निरन्तर प्रगति करैत अछी।
हमरा पूर्ण विश्वास अछी जे शिक्षित जागरूक आओर जिम्मेवार नागरिक सब भारत के वि विश्वक अग्रीणी राष्ट्र बनबैके दिशामे महत्वपूर्ण योगदान देैत रहत।
आइ अहाँ संग दशक समाचार पर ओतके विस्तृत चर्चा हमर ज्ञानमे वृद्धि भेल। आ बहुत नब जानकारी सेहो प्राप्त भेल।
हमर हु बहुत प्रसन्नता भेल। एहन उपयोगी चर्चा सब विचार स्पश होयत अछी आ देशक वर्तमान स्थिति बुझबाक अवसर भेटैत अछी।
आब हम निश्चय करैत अछी जे प्रतिदिन नियमित रूप स विश्वसनीय समाचार पढ़ब सबटा जानकारी ग्रहण करब आ दोसर लोकके सेहो जागरूको बनाय प्रयास करब।
धन्यवाद मित्र, ई बिलकुल नीक बात लै ई सार्थक संवाद हमरा लेल अत्यन्त प्रेरणादायक रहल। आशा करै छी जे हम हमसब सदैव राष्ट्र हितमे सोचब। अपन कर्तव्य निष्ठा पूर्व निभायब आब भारत उज्ज्वल भविष्य निर्माण मे अपन अमूल्य योगदान देब।
हमरा बहुत प्रसन्नता भेल।